जी नमस्ते बोली ने की हाल छी अहाँके
हमर हाल चाल सब नीक छै सब बढ़िआ छै हमर तबियत सब नीक छै रौदा ब्ता रह तभी त न छै माय बाबूजी भइ बन चा चाची त घर फल घ सब लोक नहि छै
जी अभी तक तऽ सब नीक छै सबके खाना पीना भ गेल सब ख खान पीना खायके सुतय छै
खफी संकेत अने चापी संकेत लोक ख अानक खात रहल जाइ छै
हम न सुतल छी हमर घर के लोग खाली सुतल छै आ सबेरे क का होल छै अभी तऽ इतना ज्यादा समय हो गेल छै बारह साढ़े बारह भ गेल छै इतना मे तऽ सब सुतबे करै छै अहा अहाँकेँ घरमे सब स
तऽ हमरो तऽ सब एक बजे से एक बारह बजे ह रोजो सुतल छी
ह
लोग दस बजे तक काम से दस बजे काम से रोज आबे छै आब खा पी के एगारह बजे जाइ छै लोग माक लाग बरहों लोकग रो य तऽ बत बारहोे कहु हौए छै कर रहै छै नै
जी हमरो तऽ हम हमर घर के लोग सुते छै हमरो तऽ नींद नहि पड़े छै हमहुँ खूब देर देर तक जगै छीय हम तऽ अहाँ के रात मे दस के काल्ही एगो जल्दी सुति गेल रहै छी न तऽ हम कहाँ राति मे जल्दी सुते छी हमरा अगर अहाँ दस ग्यारह बजे सँ पहिले से कॉल करै छी तऽ हम जगलै रहहि छी
हां नहि तऽ हमर दिक्कत होइ छै राति मे निंद ना लगैए छै दिने में लगै छै लगै छै रात कतबो को नहि लगे छै कनि का हो जाय छै जीव मे जोनी लागे छै ज मन दी ब्तध रह छै ओ ई तऽ प्रबलम होइ छै कऽ
नहि हमरा तऽ ई हमरा देखिए हमरा नींद ना आबै छै हमरा राति मे नींद आबे छै लेकिन हमर जे मन होकै नै छै ना ओ कहै छै कि हमर मन करै छै की रात में ना सुते के रात में रात में इस्तेमाल करेके आ दिन ज कहै छै दिन मे सुते के मन करै छै दिन भर हमरा शांति बड़ा पसन्द छै तऽ हम राति में सुते के मने न करै छै आ दिन मे खूब सुते के मन तऽ बीच में कऽ हमरा आदत हो गेल रहै छिए रात में ना सुतअ के छै दिन भर सुतै आ रात भर जग पइ तऽ म दै छी
बात रहै छै अवित्र कोबो को रात मे जोगै छै अध सु कह छै आ क कोमे सु कहै छै आर दिन मिल जे आ बताै छैर गाँव मे तीे काफी बढ़िआ मटन खियाबई छै कऽ बात बात छै क
जी अहाँ अब हम तऽ हमर गाबै बा समझे छी हमर गा ओहि कारण फेमसे बा वहाँ मटन बड़ा अच्छा मिलै छै
कहीओ हमरो मटन गांव के खिलाई छै हम ते यहाँ मटन खाते खाते थक गेले छी स्वादे बनरिआ न रहै छै एक दीषन स्वाद रोज खाय छै
नै तऽ सुन हम बता अहाँ के जो अहाँ के जो मतलब जे आ शहर छै ओहि में जो सबसे बढ़िया केहनो कोन कहल जाय बढ़िआ होटल जकरा जी जी तऽ ओकरे तक ओकरा से बनिया बनावले समझे ओकरे बल आ मोतिहारारियो में ओकरा बगल में खोल दे खोल देवे छै होटल बताउ
ओ तऽ काफी बढ़िये ही नीक छै जे साल तनि छै शहर में सब लोग जेसबाल के खाई छै
अच्छा अ अह सोनी होटल सुनै छी
हां सुनै सुनै छी लेकिन दूसरा नंम्बर पे आबै छै जेसवाल फर्स्ट नंबर पे आबै छै
जी तऽ उह बा सोनी होटल छै
रव ठोकर ओ तऽ इहो रौवा टक्कर देवे छै गाँंव वाला आ गाँंव में टक्कर देवे छै जे सवाल होटल के चिकन छै ने
जी गांवं में त खाली एकरे चल छै यहाँ पे खूब दूर दूर से लोग आवे छै कबा व बनवाबै छै सब बनवा बनवा के मीट के भुजवाबै छै यहाँ पे तीन तीन चार गो होटल छै जो खूब नीक बनाबै छै इतना नीक बनावै छै कि बाहरो से लोग आबे छै अहाँ आब ने तऽ अहाँके हम खिलाइ छी कैम आ खाइ छी बोलू हम अहां ल लेत ले आब कहियौ
हँ जरूर खाय छै ओ खिलाय छै तऽ हम कोउ मना करै छै कैसे प्लेट खिलाइ छै
छोड़ू ने उ सब छोड़ू ने हम अहाँ क खिला देब हमरे दुकान में बनाबय हमरा मतलब चौक पर जमीन बा नु ओहिमे बनाबै छी तऽ हमरा लिखा आब कितना सए ग्राम मे पेट भर जाय दुस
हँ क नहि स छी।
बो आ अहाँ की खाय छीयेई बताउ हड्दी खाय छी कि रस गुदा वला पीस खाय छी
ठीक छै तऽ हम अहाँ लए उहे चीज ला देम परसू आबै छै नु तऽ अहाँ ल उहे पार्टी ला देम हम उहे खै खाइब ठीक छै
बात चित ओ त सौकेेलेमे बड़ा देबय छै का वा
हँ यहाँ पे तऽ दस बजे से पूरा बना उना क मतलब आठ बजे कान खोल देबै छै
ओ रात क बजे बन्द करै छी
राति मे तऽ दस बजे तक मतलब वैसे तऽ ओकर मीट पूरा बिका जाले सवेरे मतलब सात आठ बजे रात तक पूड़ा मीट बिका जाइ छै तयौ लेकिन दुकान तऽ खुलले रही छै
आ ऊ भूजो उजो बेचई छैय नु ओ पता न हमरा आहां के आवाज फ स न अबय छै आहाँ नेटवर्क में न छी कि
न हम तऽ नेटवर्के मे रहै छियै ओ पूछे छै कि गाँंव में खाली म टने फेमस बाज छैय कि आओर कुछु खााय के चीज फेमस बाज छैय।
न बनाबै छैय सब लेकिन मटने सबस जादा नी ये सबस जादा फेमस छैय आ मुर्गा के बनाबै छैय लेकिन हमरा ना नीक लागय छैय।
ठीके बात छैय मुर्गा के ओभी हमरो नीक न लागै छैय मुर्गा का होइ छैय न कि ट लम्बेट होइ छैय जा दाँत मे फंस जाइ छैय तऽ बहुत दिक्कत होइ छैय ओहिस हम मुर्गा भी हमरो पसन्द नहि छैय।
हमअहाँ के परसो अन्हाला अहां ल सवेरे सवेरे के मीट बनल मीट अह के ला बनवा क हमरे हमरा हमरा हमरा घर मे जो जो आबै छैय सब ओह दोकान के मीट खाइ छैय।
ओ सबके उह मीट खिलाइ छैय उह मीट पसन्द हो गेल भा छैय ने?
जी पूरा सब जगह फेमस छैय आ खाली हमर गावे क लोग न खाइ छैय यहाँ पर हर दिन एने के कि जे मुजफ्फरपुर जाइ छैय नू तऽ मधुबनी से मीट खरीद के जाइ छैय ऊपर से मतलब की खायके भी औके छैय। अगर ब बनल मीट तऽ इहे से खरीद के जाइ छैय। अच्छा चौके पे दुकान छैय।
आ तऽ रौआ होली ओ रौआ होलीमे होली के रौआ होली के मीट कहाँ खााय छैय ओहे खााय छैय कि घर मे बनै छैय। तऽ खाइ छैय।
घरो पे बनै छी आ उहों पे खााय छी।
हं ठीके बात छैय तऽ होली मे तऽ रौआ होली मे तऽ ढेर ढेर बनाबै छीके मट बनाब छ होटल वाल
जी होली मे तऽ अहाँके बाते छोड़ दू होली भर दोकान मे तो इतना चलै छैय कि हम की बताउ?
ओ तऽ हम तऽ घर न देखै छ तऽ होली मे जरूर आय छैय एसाल ज होली पड़ै छै तो ओकरा गाँव मे तो ओकरा घरे जरूर होली मे आइब छै
आओर एकदम आबै छै होलीमे तऽ औरी बिकाए छै हमर हमरा घरे हमर भैया लोग छैय नु तऽ उ उ ल‌ऽ के बोलै जब भी मतलब बतिया छैय हमरा से तऽ सारा लोग जानै छ कि कहै छी कि हम आबै छी आबे छी तोहड़ गांव मिठ इहे पाइप छैय सब।
गाँंव में सबके मीटे लो मीठ पसन्द काफी करै छैय। त हम भी थोड़ा होली मे टाइम मिलै छियै होली मे जरूर हम रौआ घरे आय छियै त थोड़ा एगो बाइक कीलय छैय ने अगर बनाय छैय बाइक मे की लै छैय। रौंदा जरूर आय छै अगर न किनै छै तऽ बस से न चले छै तऽ दोस्त से बइक मांगके रऊआ घड़े होली मे जरूर हमे आइ छी।
जी जी बसो चलै छैय ओयसे बसो के कमी न छैय हर एखन घंटा पे अधो अधो घंटा पे बस चलै छैय पन्द्रह
न तऽ होलीमे तऽ होलीमे तऽ बंन्द रहे छै ने होली में काफी जाय में दिक्कत रहे छै होली में काम बंद कुछो रहै छै तऽ हम दोस्त से मोटरसाइकल मांग ले छियै तऽ मोटरसइकिल रौआ गाँव हँ बोली छी
घरे एतवार के आएब नु तब बसो में भीड़ ना रहै छै समझली
मत एतवार न बात रौंदा कहै छै लेकिन होली मे तऽ बस अभी थोड़े चलै छी
जी न चलाय नहि छै होलियोमे बस चलए छै एक दिन एक दिन पहिले चलै छै से
पहिले मे केतरा जाइ छै होलिय दिने आब छै आ होलिये दिने आ के मटन ओकरा घरे आके खाय छै
जी ओ तऽ बादो मे खाइ छी हम अहाँ लग परसो म पहिले आबै छै न अतऽ ओ अकरे पार्टी करा दै छै
ठी बतारु हम घर रहै छियै हम रौआ छतुआ न आगे साइकिल रौआ पिक करै छै
चलू तऽ ठीक छै आहां अपन ख्याल रखै छी
हँ रौरो ख्याल रखे छ छै बात कऽ के काफी नीक लागै छैय